हेलो।
हेलो।
आवाज नय आइब रहल अइ।
हँ- हँ आबय या आवाज।
हँ।
राधे- राधे। सुप्रभात अहुके ह- ह भऽ गेलै। हम त पाँचे बजे भऽ जाइ छैय हमर।
हँ से त हमहुँ उठलहुँ साढ़े चाइरे मे हमरा हुनका सवेरे रहय छन ऑफिस जा
हँ अच्छा नय हमर मम मम्मी जाइ छैय थेरपीमे ने भोरे वएह जाइ छथिन तखने उठै छियै ओकरा बाद फेर सभटा काज केलहुँ फेर। जस्ट अखन चाय बनेलहुँ हाथमे लेलहुँ त हम देखलौं हमर किछ मिनट- तिनट बाकी छले त हम कहलौं बात कर लय छी सबके भ जाय के छैय। ऐ मे बातचीत क के सब क कम्प्लीट भ जेत य एक साथ हँ आओर की की बनेलौं आइ।
हम
हमरो बस उएह दो दू तीन दिन भेल छैय।
नास्ता त हम सुबहे हिनका इ ऑफिस गेल कहखिन हँ त हिनका बना क टिफिन नय लऽ गेलखिन हेँ आइ कहलखिन हेँ जल्दी ऐब। त इ गेलथ रोटी बनेलौं आर पनीर आ चिली बनेलौं हुनका भेजलहुँ आब खन बाकी अइ। तहन पोछा मारलौ हेँ हम खुद करै छी काम सहायिका नय छथ। हम खुद करै छी सब।
होइते छै अपन सब मे अपन सब मे बेसी रहोते तहन कोय सहायता करेै। एकटा या तऽ जिनकर मतलब सुबह के काज छै जिनकर जाय छथिन सुबह तऽ ओ अपना अनुसार ओ करै छथिन। अब किछ तऽ अब तऽ सब गोटा- बार काहाँ साथ मे रहै छथिन केओ किस केओ सर में छथिन- कीओ कतौ छथिन हँ भऽ जा छै। नैय- नैय अपन सबमे अपन सबमे बहुत अपना हमरा नै लागेय छैय कि अपन गाम मे मतलब- समृद्धो परिवार क्यो नै राखेैय। छैय अपन अपन मैथिली तेएहन छैय जे जानं चलाबय के कोशिश बड करै छैय। कितोनो रहै छैय नै करेय छैय इ सब।
गाँव में आहाँके छी तऽ सब आदमी अथिये। ज्वाइंटे छी नै रहेैय छी एक साथे तऽ मुदा आब गलोअ हम गेलहुँ दस दिन लेए। केओ एल पाँच दिन लए तहन तऽ भइ ठीक छै एके जगह बनल लेकिन सब तऽ अपने करऽ परत
एके जगह भऽ जाइ छैय काहे की सास ससुर छैथ। तेहेन आब सबगोटा अब जेएब तऽ कहियो काजे प्रोजन में जुड़लौ। आ या तऽ फेर ई भेले की ककरो किछ हँ केओकरो आबय के छैय तऽ आब जीनकर जीनकर बाल बच्चा बड़ भए गेल। छैय तऽ हुनका बाल बच्चा भी आ जाइ छथिन अपने सँ आब- आब जिनका भी- एक समय नै फिक्स छै तऽ केना ऐथिन जेथिन।
हूँ तऽ वएह सब बात अइ। बाकी सब वएह केलो हेॅं आब कहलियै हमरो किछ। मतलब टास्क भेटल अइ जे आर पाँचटा के
ह‌ँ, हँ नैय नैय जरूर पूरा करू हम तऽ आहाँके सब से मायन लिय इहे चीज छैय। अइ ठुम पता छै इ ई से जुड़ला से न हमलोग के आपस में बहुत जुड़ाव भेलै। मतलब जिनका नैह
ओ सब बात कऽ कऽ अपना सब के ई नै महसूस भऽ रहल अइ जे नै चिन्हैत छियैन किनको जेना बुझइ जे सब चिन्हले छथिन हँ, हँ। तहिना बुझाय छैय आ नीको लगै छैय।
हँ अपन जे मैथिल के हमलोग अपन छै न तऽ कखनो अनचिन्हार भए नै सकैय छै। कियो भी कियो भी शहर हो जेना बुम्बई हो दिल्ली हो- हम तऽ ऐना बनारस से रहेै छीयेै एखन एखन अपन मम्मी घर छी मायका मे एल छी एना तऽ बम्बई छी। की ओ मतलब वो बम्बई रहेैत छथिन हम हमलोग आ ऐना गाम हमर सौराठ परेैया सासुर
सौराठ सभा गाछी जतऽ लगै छै। अच्छा हँ, हँ
तऽ उएह छैय मतलब जेनाकि एक इएह छैय हम ओ करेैय छी। अब कीओ भी शहर मे अगर अनचिन्हारो मैथिल भऽ जाइ छैय न जेना ट्रेन मे कत तऽ मैथिल मे बात केलौ अरे अच्छा अहु मै थिल छियै हम हँ गाँव घर सब तऽ बड चिज भऽ जाय छैय सु बचपन मे न मम्मी जेना हमलोग हमरा तऽ ऐना बचपन हमरो सबके बनारसे मे बीतल छै सात पीढ़ी हमर सब तऽ जेना गाम घर गेलो न तऽ जेना नानी घर जाइ छियै। तऽ मम्मी अगर ट्रेन में कियो भी गेलखिन तऽ बात केेलु अच्छा अहा ई नाम छीय तऽ अच्छा लागे छैय सुनमे हमरो तऽ ओते जल्दी बचपन मे नै कर परैय छलो लोक स लेकिन अब हमलोग के अन्दर भी ऊ गुण आइब गेलै हम भी पहिले सोचे छल्लों केना लोग बात कर लेबै छैय अनचिहा अंचिन्हार लोग स फेर धीरे-धीरे अस समझ मे ऐलै की नै कओ अंचिन्हार नै हो छैय अपन हँ अपन लोक अपने होइ छैय चाहे जानू चाहे नै जानू
आब तऽ अपना सबके मिथिलोमे तऽ देखयछिये जे बहुत सुबिधो भऽ गेलै। अहाँके यातायात के साधन भ गेलै अहा के फेर इ बिजली बगैरह भऽ गेलै रोड पक्का भऽ गेलै हर जगह गली-गलीमे
दीदी अहाँ विश्वास नहि करबै हम जहन मखन जखन हम पाँच साल के उम्र के छलहुँ न तखन हम अपन दादी गाम गेल छलउ हमर भाईजी के उपनेन छले। तखन ओहि टाइम तऽ हमरा बुझे सकै छी पाँच छे साल के उमर मे इंसान की जनते किछो ओकरा बाद हम अहाँके दू हजार बाइस में गेल्लो गाँंव हमर नानी गाम ओत छै बेनीपट्टी
बेनीपट्टी हम बेनिए पट्टी लग के छी धकजरी हमर नब टोली धकजड़ी हमर नईहर अय।
अच्छा धकजरी में अहा के नईहर छय बहुत बढ़िया हम त रास ता में देखलेने छियै दग्जरी हमरो किओ रिलेशन मे रहै छथिन ओतऽ
हमर नईहर अए आर ससुराल हमर मुजफ्फरपुर जिलामे अय।
अरे वाह हमर मुजफ्फरपुर छोटकी दीदी छोटकी बुआजी रहै छथिन हमर
आ सम्भुता हमर ससुराल अए जजुआर लग पड़ै छै।
नीक छै ने दीदी अहाँके बेसी दूर नहि पड़ैया एखन मतलब मुजफ्फरेपुर रहै छी अहाँ सब की
नहि हम एत शहर एतऽ आसाम मे रहै छी गोहाटी
वाह-वाह गुहाटी बहुत नीक जगह छै दीदी
हूँ एत हम छोटेसँ रहै छी पप्पो हमर एतहि रहै छथिन आ शादी भेलाके बाद इहो अतए रहैत छथिन
बहुत नीक बात छै ने ओत के मौसम ओतऽ
हँ एखनो बारिश भेल सुबह-सुबह एते बर्षा भेलै। पूरा रस्तामे पाइन जमि गेलैए तऽ
दीदी अहाँके ओतय से कामाख्या माई मन्दिर कतेक दूर हैत
कनिक दूर अइ मतलब अगर अपन गाड़ीसँ अहाँ जा रहल छी तऽ अगर जाम नहि यऽ रास्ता तऽ आधा घण्टामे पहुँच जैब अगर रस्ता ताऽ जाम अए तऽ अहाँके एको डेढ़ घण्टा लागि जैत
अरे दीदी नीक भेला अहा हमरा भेट गेलो हमरा बहुत इच्छा छै। कामख्या के एना तऽ हमर एना त हमर दादी के मायका के मतलब छथिन परिवार सब लेकिन सब बड दूर छथि कामख्या हुनका सबके कामख्या कहे छथिन कि आठ स दस घंटा के रास्ता छै बेस बेसी दूर भऽ गेल है हुनकर सबसँ ओ सब आसामे मे रहै छथिन ओएले
दस घण्टाके रस्ता छनि तऽ यानि अहाँके मोरीगांव या
हँ जते भीत मतलब उधर मतलब उनकर हमरा पता नहि छै पूरा जेना। त एनाइते, तब त बढ़िया छै दीदी आहाँ के पास । देखलो वैहा भगान सब भगवान दर्शन करा दे। हँ नहि एकटा एकटा दिल नहि त रहतै न कियो एटा के छथिन कि हँ अखन दर्शन करवाक ओ भऽ जा। आर अहाँ सब छी तऽ अपन सबके।
सहयोग हैत हम करब आऊ।
बस दीदी हमरा दर्शन करबा देब ओतने आँहु आऊ बनारस हम अहानके बनारस कराऊँ अरे नही ककरो देखु आइ जरिया से ही लोग कतहु कर लेबे छै कियकि देखु आइ के टाइम मे बहुत समाज के लोग केहन छै ए मने सब एहन लोग छी जे हर केओ के साथ देब ला सपोर्ट ल आबे खड़ा रहै छीये। से बड़ा बात छै ने आब अहाँ एते कह देलहुं वै ह सोचू दिल में जिज्ञासा बढ़ गेल हमार।
अहाँ जहिया ऐब तहिया कॉल कऽ देब पहिले कुनु दिक्कत नय अहाँ रहियो सकै छी रैह के हमरे घरमे अहाँ दर्शन कऽ लिअ कोनो दिक्कत नहि छै।
चाही हमरा खुशी बस ओतने भऽ गेल सुनक हमरा ने बड़ा इच्छा छै दीदी हम अक्खन से न हम पाँच छे साल से सोच के रखले बस वैह बात छले की देखते छियै आहाँ हमर की छै ने हुनका बेसी समय समे न रहै छै त हुनका काइबाके छै जाउ फेमिली साथे आब जेना हमर मम्मीये छथिन आब लऽ के गेलहु एकटा ई नहि टेंशन हो क नहि पता छै आदमी चल जाइ छै कहाकि आइ तक ओ जे त गेल नहि छै कखनो आब जेना किछु जगह छै कि आदमी जाय आबे छै।
एतऽ घूमऽ बला बहुत जगह है अहाँ के उमाानंन्दो मंदिर बहुत बढ़िया ताहि के बाद अहाँ के कम वख्या मन्दिर अइ वशिष्ठो शिलौंग तऽ हम खुद नहि गेल छी नहि जाइत छी हमरा माथा घूमय लगैया उल्टी होइया। ताहि दुआरे हमरा खुदो नहि हम हँ रास्ता बहुत यूटर्न भीटर्न
आहाँ तऽ अहाँ तऽ अहाँ तऽ एना सोचू अहाँ आधा स्वार्गे में छी।
आ अगर अहाँ तैयो शिलांग जा चाहब तऽ हम व्यवस्था करबा देब एतेक हमरा लेकिन हमरा खुद गेल ओत ओतऽ शिलॉग नहि हैत किए तऽ हम नहि ओतेक
नहि दीदी हमरा ओते घुमय हमरा पस मेन हमरा कामाख्या माता माता के मन्दिर ओ अय
तब हम अहाँके अगर अबै छी अहाँ हमरा एकबेर जरूर पहिले इन्फॉर्म करब।
हँ जरूर दीदी अमरा बाद छै आग कभी एलहु नहि बनारस घुमा।
नहि एलहुँ हेँ एखन।
अरे आउ दीदी आ बनारस न आब बनारस के देखै छी सममे
से अहाँके ओहि बेर कुम्भ रहा जे
हं हं आब प्रयाग आयल छलहुं हम भी गेल छलहुं।
हं प्रयाग हूं बनारस हमर मम्मी। गेल छैय हमर बहिन जमै लऽ गेल रहथिन बनारस मे। हमर मां गेल छैय।
अच्छा अहां अहां के अहां सब कते भाै बहिन छी दीदी।
हम छ भेै बहिन छी हम सब सऽ बड़का छी।
अच्छा अहां सब स बङ छी नीक बात छैय पैग अहां छियै। नहि बै दीदी अहां अहां अहां पिसबै। अहां विश्वास नहि करबैय हमर ससुर जी अकेला भेै छलखिन अकेला छलखिन है भै छलखिन। कि नहि बहीन छलखिन। हुनकर न टा बौआ छथिन हम नवा बौआ के हुनकर पुतोह छी।
अच्छा पहिले के लोके होइत। होइते छलहेन आब लोक हो आब के। अपन सबके जेनरेशन अय ने जे अपन सबके भै बहिन तऽ अपने सबके धिया। पुता केऽ मामा मौसी अई। आब जे लोक छैथ हुनका सबके बच्चा के मौसी मामा नहि हैत। एकटा संतान आ सिंगल चाइल्ड रखैय छथिन तऽ कहां से हेतैय।
पहिले के समय पर जेहन खर्चा छलैय ओहिमे लोक। पाल पोष लेबे छैय आइ के टाइम मे एकटा के पालक पोषना बहुत।
ओते परेशानो नहि करै छलै या आब तऽ दू टा बच्चा रहै छैय तऽ आदमी के। कहैय छैय जे हमरा खुद परेशानी होइया।
अहांक मतलब पढ़ाइ मे अछि सब चीज मे ओकर जरूरत। पूरा करू बड महंगाइ होइ तऽ छैय न पहिले के टाइम छलैय हन की लोक सबटा चीज कर लेबे छलैय। आइ के बच्चा के कहू सरकारी स्कुल मे पढ़ लै पढते बच्चा नहि पढ़े छैय।
पुता केना बड़का भऽ जाइत छलैया मै ओ बाप मै ओ के परेशानी नहि होइत छलैए गाम घरमे अहां के धिया। पुता ये। अंगने अंगने अंगने अंगने सब के अंगने अंगने बौआ रहल यै खाली खाना खाै बेर मे घर मे अबै। त फेर घुमैत रहैत मैओ सब।
ओह ने बच्चा के जिंन्दगी स्वास्थ सब किछ नीक होइ छैय शहर में तऽ बच्चा।। बच्चा सब बेसी बीमारी सऽ ऐइ स ओइ स सब चीज सष परेशानी।
आउटडोर गेम किछ छैय नहि सभ इनडोर गेम अन्दर मे कतेक करतै बच्चा सब। बच्चा। से तऽ परेशान भऽ जाइ छैय न आब जेकरा भै बहिन छैय से लड़ल भाय बहिन सऽ। खेललक आब त खेलऽ के लेल आदमी नै। बच्चा के जगह नहि छैय। हमरा दूटा बौआ अइ हमर बौआ बड़का भऽ गेलै हमर बड़का बौआ एकाउंट्स के काम करैत छैथ। छोटका अहां के। ट्वेल् कऽ कऽ शिलांग मे पढ़ाइ कऽ रहल अइ बी एस सी। कम्प्यूटर साइंस सऽ।
बहुत बहुत नीक है दीदी हमरा सुनंगे ब। अहां के दूएटा बौआऽ तब त अहां के दू टा पुतहु एथिन।
हां बेटी नहि छैथ। आब जे कर्म कयने छी ओहि हिसाब सऽ।
जिनका बेटा होइ छैय हुनका दूटा त अपने आप बेटी अहां के त आइबे जेथिन घर में। अहां के ई नहि ने रहत के हम ककरो विदा करे छी अहां विदा करके लाबे। छी व्हे आके दुटा बेटा बेटी
तैयो एकटा बेटी रहनाइ तऽ, बहुत जरूरी रहैत छै,
अरे दीदी अबाइ अहाँके -अहाँके स्वभाव अब व्यवहार एते नीक छै न, ऑटोमेटिक जे यहं के पुतो सब